हेलो हेलो हँ प्रणाम फुआ। की हालचाल? हेलो
सब तोहर
हमरो सब बढ़िए छौव।
सब
ह खाना पीना खैनी कि नहि खाना पीना खैनी कि नहि? कोन ची कोन ची बनैनी?
बौआ सब ट्यूशन गेल छैय। आइ बनेलियौ कद्दूके सब्जी खाय लेलि।
भात आ कद्दू सब्जी आ कच्चू बनेलियो। साग लेलखिन हँ।
ओ
वल तोरलियौ तोरा खन की बनलौ?
तोरा कन?
हमरा कन त बनलौ आइ दालि भात आय बनलौ दाल भात भिंडीक भुंजिया आ चोखा।
हं बढ़िए रहै छैय दालि भात चोखा।
हँ भिंडी के भूंजियों बनलै हल हँ भिंडी के भूंजियो रहे उ लसलस करै रहै उहे उ उहे च उहे चलते चोखा बनलै।
खेत सेही रहल कि?
हँ भिंडी खेतेसँ अयलै हल अपन वला। परबल अएलै हल भिंडी अएलै। करैला आइलैल हँ। दु अएलै हल झिंगा अएलै लिस सब खेतै
खेत छैबे करै तऽ अच्छा रहै छै नऽ अपन खेतके नऽ उ उगाय के खाय मे ओ अलगे मजा रहै छै कि
ह्म हँ एकदम ताजा ताजा तोरिके अएले हल हरियर हरियर सभ खिज्जा खिज्जा
भिंडी खरो भिंडी के भुंजिया आर बनै छै नेहा बहुत कुरकुरी लगतौ ऊहो आर सँ अच्छा लगै छै छै खायमे
कैसे कैसे बनै छै हमरा तऽ पते नहि छै कैसे बनै छै
अगे ओ भिन्डी लैभी नऽ जैसे तू ताजा भिंडी तोड़ल कऽ रहतौ तऽ देखयो मे तऽ सु सुन्दर लगबे न करतौ चिकन चिकन रहै होतौ तऽ बीच से हल्का तैयो हं बीच से हल्का फाड़ि देबही समझली जहां से ओकर मुंडी पीछे बला काटै छै ओकर बाद ओकरा ने नीच हँ ओकरा धोइ आर देबही बढ़ियाँसँ तऽ बीचसँ काटि दिहैं
मुंडी मुंडी काटि के धोबै कि पहिलिये धोय देबै
पहिले काटि लिहैं पहिले धोय लिहैं ओकरा बाद काटिहैं पीछे पीछे वला ओकर काटि दिहीं ओकर बाद चीरा लगाय दिहीं जैसे लगबे छै ने चाकु सँ
काहेकि चीरा लगैबही ने तऽ ओकरा सँ पता भी चलतौ कि सड़ल आर नहि हय आ ओकरा मे फिर मसाला आर देबही तनि एगो कढ़ाहीयेमे राखि लेबै सब भिन्डी
सरल सरल आओर भी चल जेतेै हँ
ओकर बाद ओकरामे हल्दी मिरचाइ सब कच्चे ओइसी अथि मिलाय देबहींन जैसे मछली मे मिलबै छही ने
ओ जैसे मछलियामे सबकुछ राखि कऽ लहसुन तनि मिरचाइ तनि निमक तनि हरदि तनि ई सब डालैत छै ओइसे
हँ हँ हँ ओहिसेही मिलाय देबहीं सब मशाला आर दै कऽ आ ओकर बाद तेल पूरा गरम करि एबही पूरा एकदम करकायके आ ओहिसीहीं सब
बै तेल
कड़ाही मे जे बड़ा कड़ाही छै ओकरा मे तेल दै दीहैं बढ़ियाँ सँ अब उएह तेल पूरा मिलाय लिहै कड़ाही मे
अच्छा ज्यादा कर के तेल डालबै कि तनिये मनि
नैय नैय कमे डालियहे ने काहेकि भिंडीमे जायदे तेल नहि लगैत छै समझही भिंडी आरमे ज्यादे तेल आ परवल आरमे ज्यादे तेल नहि लगै छै ई आर सभमे कमे तेल मे भी हो जाइ छै तऽ वैसही खड़े भिंडी आके सुताइ सुताइ देबही जैसे मछ मछली बिछबै छै नऽ वैसही बिछाइ देबही गरम रहबे करतौ ताव आ तब एके बार पलटबिही एकदम सब स‌टि जेतौ एक दूसरेमे आ पलटि देबही वैसी पलटि पलटि कऽ सीझेबहीं
ह हँ
ओकर बाद फेर मिलााय उलाय देब बनि जतौ। ओसी करिक एकदम करंचीस आनतो दालि भाती बहुत पेटी लगतौ।
अच्छा तऽ आ बैगन बैगनो वला कै से बनै छैय ओहो जाने रहे हमरा नहि आबे छैयबैगन बला बनबै ले।
बैगन वला तऽ हमरो नहि आबै छौ। लेकिन लगै छै बैगनोवला ओहिस बनतै।
ओ नहि एक बार तो बनैनी ए नहि तऽ ए एकबार तोरा कनलियौ हन ने तऽ तो बनाके तऽ तुम तो कन तो बनायनीयल एक दिन। हम खेलियै बैगन बला कुछो बनेल बहुत टेस्टी बनैनी हन।
तऽ उएह बैगन भंटा बैगन के बनै छैय एगो भंटा बैगन आबै छैय।
हँ कैसे बनै छैय?
कलर के होइ छैय ओ। छोटा छोटा एक साइज ओकरा मे चार चीरा लगै चारि चीरा कट्टन कुटिये सन।
लम्बा लम्बा
हँ ओकर डण्टी रहतै ओकर डणटी गो मतलब साइडे साइड जैसे उना बनै छैय नय। गुनाक चिन्ह एसन कटै छैय।
हां हां अच्छा
जैसे परवल बात परबल के बीज कैसे खैलै छैय? परवला जैसे बीज से निकालै ने छही हँ। बैगनोके ओ निकलै छैय ओकरामे मसाला फेर ओकरामे मसाला उसाला सभ सरसो लहसुन धनिया
आओर ई की कहे छौव हां मिर चाइ उरचाइ सब मसाला हल्दी नीमक सब मसाला मिला देबही।
साला अच्छा। हँ ओ सरिसो पीच पीसके की खरा
पीसके पीसके मेही ह। मेहीस पीस दिहि सरसो क करका होतव त करड़का पियअरका होतौ तऽ पियअरका दोनोमेसँ कोनो आजकल तऽ दोनो आदमी दै छैय तऽ आर अच्छा रहै छैय। आजकल आदमी ने सरसो ने पियरका आ करका दुनू मिला के दै छैय। समझहे ने तऽ ओहो दुनू मिला क पीस देबही आ लहसुन तऽ जानबे करै छिही बैगन जा्यादे पड़े छैय।
आबै छैय ब
हँ बैगनके तऽ स्रृंगारे होलौ लहसुन। ओहे से लहसुन उसुन मिलाइके ओकरा भरि देबी बढ़िआंसे भरि कऽ ओकरा तेल मे अपना छानबी।
हँ हबेै अच्छा।
फिर छान कऽ ओकरा तनि झाँपि झाँपि कऽ सिझबै पड़तौ।